बबली।
खूब अखण्ड आयुष्मान रहू, दनदनाइत रहू, की हाल चाल छै?
ठीके ऐछ। छुट्टीये पर छियै, मौसम तऽ
पढ़ने छियै।
मौसम तऽ तेहन अइ जे की कहू, भोर से ल‌ क बैसले छी, कोनो काज धन्धा किछ नहि।
हूँ।
बाबू अहाँके छलै, एक बीघा करीब खेत परती।
हँ।
ओइमे बाबू फँसा देने छलथि हे, जे ट्रैक्टर लऽ कऽ ओकरा सबके कादो कराबऽ। पूरा रास्ता ओकर, चारू बगल अहाँक के खेत रोपा गेल छय, जेकर सबके छय से। बीच में ओमहरका तऽ सबटा हम रोपा देने छलियै।
हँ।
बीचे में छलै ओऽ बाकी।
हूॅं, बारिश भेलैए से?
बारिश तऽ खूब भेलै या, बारिश भए रहल छय एक महीना से।
हूँ।
एने त बारिश लगभग कंटिन्यू भऽ रहल छय, आइयो भोरस अहाँके झीसी जकाँ भए रहल छय।
नय ई ढुमका तऽ मौस बड़ खराब। तेहन की केने अछि, जेकर जवाब नय, बारिशे नय भऽ रहल छय।
हमरा सबके तऽ साइडो पर के काज बंदे ने एक तरहसँ अछि एखन अछि। पैन दुवारे।
हँ तऽ, ओ पैन में कोनो काज नय कऽ सके छी नऽ।
गढ्ढा खोदै छियै, आऽ ओहिमे पैन भैर जाइ छय, बात बुझलियै। तब एकेटा काज में। एकेटा काज में चाइर बेर देहाड़ी लगै छय, तऽ आ मानि लिअ ओहि में तऽ देहाड़ी दैय नय छय, तऽ कतसॅं हम दऽ दियै।
नैय से समे तऽ रूकैए पड़त।
स्टीले -तेस्टीले वाला काज एक दूठाम चलि रहल है, उएह सब अई।
हूॅं, आब नल -जल बला तऽ बन्दे हेतै ने, एखन आब तऽ पुराइेए भऽ गेलै हैतै ओ।
नय नले जल वाला तऽ काज कऽ रहल छलियै ने।
हूँ, तऽ कम्प्लीट भेलै ह ने ओ।
ब्रीज सभ, हम लगभग अहाँ के पाँच छ टा साइड तऽ कम्प्लीट केलियै
हूँ।
बाइड तऽ बड छै, तीन सै से ऊपर साइड छै हमरा अन्दर मे।
हूँ।
लगभग तीन चाइर करोड़ के काज।
अच्छा।
लेकिन उएह छै जे अहाँके समय संग नै दऽ रहल छै आब ई ए डेढ़ महीना जे काज करबै तऽ, घरे से नै घाटा लैग जैत, तेहन बुझाइए।
नै, अखन कऽ कऽ तऽ कोनो फायदो नइ छै, किया कि बारिश मे तऽ नइ खोइद सकै छीयै ओकरा, पाइन भइर जेतै तऽ लेबर तऽ पाई, देहाड़ी एकरा लगेबै काज पर, तऽ देहारी तऽ लेबे करत।
बड़का आदमी से नइ ने बुइझ रहल छै, ओसभ फोन पर फोन, भोरसँ फोन एनाइ शुरू होइ छै तऽ बुझियौ भैर दिन फोने अबैत रहै छै, जाउ। ओ नइ भेल तऽ ओ नइ भेल, एना कऽ के गप करैत रहैत जेकरा।
हँ, से तऽ ओकरा सभके प्रेसर रहै छै ऊपर से, तऽ करबे करत ओ सभ कॉल।
हूॅं, आ जहन की फड़िया कऽ। कैह देने छीयै, लगभग हमरा एहन चाइर-पाँंच टा छै ठिकेदार इम्हर बस। सब अहाँके उएह गप्प कहि रहल छै, जे बारिश में काम नहि होगा। हूँ, बारिश मऽ केना काज हम कऽ सकै छी।
आ।
ओ बुझै ले तैयार नै छै, तऽ ओकरा की समझेबै।
नऽ, ओकरा समझा कऽ की फायदा अय, कोनो भोजन की सब भेलैए।
भोजन तऽ एखन केलौ, हमरा तीसी सजमैन कनि नीक लगैयऽ।
हँ।
सजमैन अपने खूब फड़ैयऽ।
अ।
हँ, तऽ ओ अहाँ के सजमैन छले कहलियैन सजमैन ऐछ तऽ ई सब भुजिया -तुजिया बना लै छेलैथऽ। कहलिऐन हें, भोर मे हमहु, आइ रैब फेर रैत मे भोजे ऐ, रैतो मे एकादशा के भोज छलऽ, आइ द्वादशा के भोजे ऐ।
अच्छा।
कहलियैन, रैत मे भोजै छै तीसी, सजमैन बनाउ, आ तिल कोरा तैड़ दियौ।
हें हें हें, हँ, तिलकोड़ा तैर
हँ, तब तै जे छै, वएह खेलौं हं, अखने जस्ट खाना खेलौं।
तऽ हँ, सही छै।
अब ई कंठ पर चढ़ल छेलैथ जे अहाँ के फोन, अहाँ करियो, फोन करियो, काज करियो।
नइ, हमहूँ नै करै छेलियै। आँ, आँ, हमहूँ खोल लेलियै, हमहूँ करैय काहां छियै एते दिन भऽ गेलै पन्द्रह बीस दिन मे एक दूटा कॉल केने रहियै।
हू
कियाकि समय भेटैय नैय छैय न साइड पर मे एलाक के बाद एम्हर -ओम्हर लोग बिजीयो रहै छैय तऽ कतऽ स। काज करतै नेटवर्को प्रॉब्लम रहैय छैय एम्हर ककरो ने ककरो फोन अैबते रहै छैय।
हं लेकीम आब हमरो एत सऽ साइड हुअ पड़तै यौ किछ काज अई अहां के। बचल छैय जे किछ दिन साइड भऽ कऽ रहबै तखने टा काज हेतैय।
आ दोकान के की भेलैय।
कोन दोकान के
एगो छेला बैक बेकरीवला दोकान चलै छैय ओ नैय बंन्द कऽ देलियै।
दोकान घरे। परस बांकी आहां के भगवानपुर मे जे केयने छेलियै ओकरा क्लोज कऽ कऽ अैन लेलियै आब आब। एसगर आदमी कतऽ कतऽ बैसबै।
हूं।
कोनो एहन ठोस आदमियो नैय भेटल जे आहां के ओकरा दोकान पर बैसा दैतीय। से जे ओ चला लेैतेैय।
नैय जगह तऽ ओ बढ़ियां छेलैया लेकिन आब आब वएह छैय जे समय के अभाव रहै छैय।
सुंदर जगह तऽ एते सुंदर छलै जकर जवाबे नै आ कोनो चीज के अभाव नैय छेलैय। मैन लिअ सारा सिस्टम छलैय सब चीज हम छेलियै या लऽ कऽ बैसल। लेकिन आब हमरा लग मे समय छैय ने हम जो ओतऽ बैस जाय। छियै भोर सऽ सांझ तक राइत तक। तऽ इम्हरका जते काज हम फील्ड के वर्क करेै। से सबटा हमर चौपट भऽ जाय छेला।
हं सबटा भैए जेतै चौपट।
लगभग गोटएक साल तैयो घिचलिय गोटएक साल में बुझियो जे इम्हरका का दो। दोकान दारी जे हमर छेलाहे लोहा स्टील वाला। इ साफे बिलकुल जीरो पर अैब गेल छेला हम कहलिय दु बैह जतऽ स हम जे हमरा उठ। उठेने अई। ओकरे हम छोइड़ कऽ दोसर मे चलि जाउ ई नहि ठीक गप छैय।
नहि कहू उएह स तऽ सभटा एते भेल जे तऽ ओकरा केना छोड़ि देबै से कहू।
हां। तऽ फेर अहां के ओकरा समेट बिटोइर कऽ घर पर लऽ अनलहुं।
हूं।
घर पर त जे चले छैय से चले छैय, बाकी अपन जे वर्क मे छी से चैल रहल अइ।
घरो पर चले हैतेय आये दिन तऽ लोक के जन्मदिन वगैराह होयते। कैरते रहै छैय, घरो पर आब गांव-गांव थोड़े रहलै आब-आब तऽ शहर सऽ।
निकलि जाइ छैय, ई एहन नहि छैय, जे दू चाईर। पानसए रुपैया नहि अबै छैय, से बला गप नहि छैय आबि जाइ छैय।
आब गांवों में लोक स्टैंडर्ड भऽ गेलैय न।
बहुत-बहुत गांव मे आदमिए कम छै।
हाॅं, आदमिए कम छै लेकिन आदमी तऽ अहां देख देखियौ एनाइ-जेनाइ तऽ आदमी लगले रहै छै। बाहरसे लोक जाइ छै, फेर अयबो करै छै। तऽ वएह आदमीमे मैनेज होइत रहै छै।
हूॅं। आदमी तऽ आबैत जाइ छै।
हूॅं।
आ दोसर छै जे अहाँके बच्चा जे होइ छै, सेहो ने आइ काल्हि बड़ से तेज उगै छै?
हाॅं बच्चो तेज होइ छै, आइ काल्हिके ओ कलयुगक बच्चा छै‌।
ओकरा बड नहि मानबै तऽ ओ रूसि रहत। बाते नहि करत।
हाॅं तऽ तैने कहैत छी, कलयुगक धिया पुता छै आइ काल्हिके।
हाॅं से तै छै। प्योर कलजुग के बच्चा छै। , हाॅं ओहिमे कोनो संदेह नहि। अखन कतेय अहाँके ओ-ओहिठाम काज करै छियै कि दोसर जगह पर आब?
हम तऽ आब दोसर कम्पनीमे करै छियै। नोएडेमेै करै छियै। पहिेले तऽउम्हर दिल्ली जाइ छलियै, आब एम्हर नोएडेमे करै छियै। घरसे आठ नो किलोमीटर हटि कऽ छै।
हमजे करै छियै से
उम्हर पड़ैत छै, अहाँके ई परी चौक दिश जाइ छियै ने?
हूॅं।
वएह रस्तामे पड़ैय छै।
तऽ अहाँके मेट्रोसे जाइ छियै कि एनाहिए?
बस सभ अबै छै। महामायापुल छै -छैने जे दिल्ली जाइत छै, कालीपुञ्ज जाइ छलियै। देखने हेबै। हाॅं तऽ उएहसे कनि आगू अबै छियै। बस सऽ अबै छियै।
अच्छा, मेटरो सुविधा नहि छै।
हूॅं। अबै कालमे बससे आबि गेलहुँ। साँझमे एगो स्टाफ उम्हरे रहैत छै। जब घरे लगमे हम जतेय रहै छियै। तऽ ओकरे सङ्गे जाइ कालमे चलि गेलहुँ। ताकि ओ कनि लेटसे अबैत छै। हमरा आबैय पड़ैए साढ़े आठ बजे तक साइट पर पहुँचअ पड़ैए।
हूॅं
अबै छी देखियौ, आब सावन बीतत तब आयब।
त हमरा भाँज लागल छलै, पच्चीस छब्बीस तक आबै छी लेकिन
यौ दोसर फेरामे दोस सरफेरा मे लैग गेलहुँ। फेरा ऐ जे अहाँके यौ बेसी उम्मीद राखू जे कनि-उम्म्म बोलबम बोलबम कहब।
हूं।
देबघर जायब?
देबघर के गप नै कहु, ओहि रास्ता मे रहब।
हूं।
हम बैसल नै रहि सकैत छी, इ बात दिमागमे रैख लियअ, हमरा बिसखोपरा दिमाग छै। आब इ आहांके इ अहाँके इम्हर बारिश भऽ रहल छै, इम्हर काज कमजोर छै, बुझलियै न।
हूँ।
तऽ आब काज अहाँके दोसर तरफ हम अपन मूभ कऽ रहल छी, मतलब एक दू महीना लेए।
नै सही छै।
बरगा काज जे छै स्लो भए गेल छै, इम्हरो मानिलिय ग्रिलो- त्रिलो वाला इ सब सबटा जाबे बारिश मौसम रहत, ताबे सब चीज स्लो रहत, इ दू महिना जे होइ छै ने
गेलो रोसड़ा सब काम बन्दे रहै छै।
हां जुलाइ अगस्त जे होइ छै ने, से सब चीज पर कअहाँके स्लो भऽ जाइ छै। आ फेर सेप्टेम्बर, अक्टूबर, दुर्गा पूजा लगाइत काज सब शुरू हैत। दुर्गा पूजा स पहिनेसँ। दिपावली तक मे अहाँके से धुरझाड़ रहै छै। सेप्टेम्ब मने बुझियौ ने, अगस्त के लास्टसँ लऽ कऽ सेप्टेम्बर अक टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, तक। काज रहे छै मांथ पर एते जे, दिमाग रहे छै अहाँके डिसटर्ब।
हां। से तऽ रहबे करै छै।
ओकरा बाद फेर अहाके, एहिना भ जाइ ए।
हू।
एखन त ओना इ दू महीना जे छै ने, इहा दू महीनामे अहाँ जतऽ घुमबै। के जेमर जाइ के, सब काज येह दू महीना मे कललिय, हँ।
फुर्सत नै भेटत।
नै दस महिना अहाँके फुर्सत नै भेटत।
आ।
इ दू महीना अहाँके फुर्सते -फुर्सत अई, जतअ जाय, जे करी। से क लिय। फेर एक बेर पशुपति नाथ जाय के प्रोग्राम अछि, देखियौ।
हू, एखनि एह मौसममे तऽ लोक जाइते छै।
यैह बुध बृहस्पति, आइ लैब भऽगेल न, सोम, मंगल, बुध ने तऽ बृहस्पैत।
हू। गाड़ीएसँ जेबै?
गाँव फोरहूलर से।
हेअ। जाउ बड़िया छै, अपन दर्शन करू बाबाके।
हू, मुदाअपना सब जे बात छै, अपना सब घुमै धैर छियै।
हू।
केदारनाथ जाइ ले खाली मोन लागल रहि गेल, एहि बेर आब नै भेल।
आ कहलके पंकज जे रजिस्ट्रेशन पछिला साल एखन अगस्त तक लोक जाइ छै, जायवला तऽ चादरि तकिया जा आरामसँ जा सकैए। भरि अगस्त तक चालू रहै छै।
आब नबका ड्यूटी ज्वाइन केलैथ हें तऽ केना जेता।
ऐ तऽ ओय मे कते दिन लगै छै, एक दस दिन थोड़े लगै छै, तीन-चार दिन तीन दिना
ओकर ठीक नै छै, ओकर ठीक नै छै, ओ ते तीनो दिन मे आएब सकै किये तऽ